हेलो नमस्
आओर बतैयौ अहाँके हाल चाल कैसन छियै?
हँ हमरो हाल चाल ठीके छैय आओर बतैयौ ने अहाँके खाना पीना हो गेलै भऽ गेलै खाना पीना?
अपने नास्ता करले छियै?
हँ नास्ता क लेली। छी आओर बतई अहाँके हाल तबियत कैसन छैय?
हँ हमरो तबियत नीक छैय आओर बतैयए ने अहाँके माता पिता सभनके स्वास्थ्य ठीक छैय ने?
हँ ठीक छैय, अपने कैसन छैय?
हँ हमरो स्वास्थ नीके छैय। आओर बतैयै अहाँके घरे खाना कथि कथि बनै छैय?
हँ हमरा घर बनै छ कथि क कर
हमरो घरे बनैत छै दाल चावल सब्जी सलाद बनै छै इहे सब बनै छै काफी नीक खाना सादा खाना बनै छै वैसे अहाँके खाना मे क थी कथी बनाब।
अहाँके जोरसँ बोलियै ने थोड़ा
कटहरके सब्जी अच्छा लागै छै कह
हँ हमरा कटहलके सब्जी काफी नीक लागै छै
पक पकल कने कटर कै छै
हँ हम कौआ खाइ छी ओकरा कोौे ने कहल जाइ छै
हँ क कह जा छी के कटिहहार पक जाइ छै तऽ कौआ हो जाइ छै
हँ कौआ काफी नीक लागै छै काफी स्वादिष्ट मीठा मीठा लागै छै ने
हँ कभी हबा खाइ छै
कुता औरो नीक लागे छी औरो स्वादिष्ट लागे छी क तबहाँ बड़ा खाइ छी य कटहलके बी
सुखा क भ सब त खइ छी ने ह
ओर आओर बतय ने अहाँके कटहल अहाँ कौआ रोटी खयले छियै कभी कि न
ह कु आरूटी न खै छै ओ खाय छी ने
हम हम तक कौआ रोटी खुा ले छी बड़ा नीक लागै छै बड़ा निीमन लागै छै ज्यादा नीक न लागैत छी लेकिन ठीके लागै छी कोब रुटी
आम खे छिय
क्य
आ भात खइ ले छ भ
न आम भात हम न खयले छीय अभी त सोचैती अहाँके खैले छी तऽ हम ट्राई करबै अहाँके कैसन लागले आम भात
ह भात तऽ ख
ओ थोड़ा तेज बोलिये ने अहाँके आवाज फ्रेश न सुनाइ छै
आओर बता अहाँ के पढ़ाई लिख गाय कैसन चलै छी
हँ पढ़ाइ लिखाइ नीक चलैत छी अपनेके पढ़ाइ लिखाइ नीक चलैत छी
हँ हमरो पढ़ाइ लिखाइ काफी नीक चलै छै आओर बतैयै ने अहाँके री मौसम कैसन छै
बड़ी रौदा पड़ै छै बहुत गर्मी छी एन्न ओनेके ग ठीक छी
एनाहु बड़ा रौदा पड़ै छै बड़ा गर्मी छीिय आओर बतै न मने बरखा उरखा एक दू दिन पहिले भेल रहे कि न आंधी उऊंधी आय रहे बिजली उजली गर गर्जल रहै
हँ भजल उजल ग कर भड़ा रौदा पड़ै छै तऽ छात्री ले के केनाहु जाय छै के हम अपनेके क्षति लऽ क नहि जाइत छी
हँ हमहूँ केने जाइ छी तऽ छती ले के जाइ छी अहूं के केनाहु जेबै तऽ
ठण्डा उऊण्डा कुछु न पियै छी अपने
हँ हम ते ठं्डा पिये छी ग्लूकोज पिये छी ऑरेंज वाला फिर स कंजी पिये छियै कच्चा आम के बहुत चीज पिय फेर लस्सी पियै छियै एक मीठा मीठा नया लस्सी आयल छी बड़ा नीक लागे छै बड़ा स्वादिष्ट लागे छै पन्द्रह टाकामे द छी
हँ पन्द्रह टाकामे दै छी पूरा मलाइए लगै छियौ
हँ अहाँके पी ले छियै
हँ पी ले छियै मोतिहारी मे द ले छियै तऽ पी ले छीियै
हँ एतम चौक पे आ गेल छी अहाँके र
ह आग ल होत हम ओ नकी आइसक्रीम अच्छा नहि लगै छै अपने आइसक्रीम खाइ छियै
हँ हम तऽ आइसक्रीम खाइत छी लेकिन उतना नीक नहि लगैत छै मोतिहारीके आइसक्रीम काफी नीक लगैत छै
बड़ा नीक लिखै छी वहाँ वाँ बड़ी बढ़िआँ बढ़िआँ आइसक्रीम मिलै ीक
गांव के आइसक्रीम त ताकन नीक न लागे छै
तरिकोना नीक लगे छै पैसो बरब आ जाइ छै
हँ पैसो बरबर अहाँके बतैये ने अहाँके आंधी उधी मे पेड़ पौधा उधरि गिरल रहे कि न
ह गिरल छियै पेड़ पधे मे की पेड़ पौधे गिरल छीियै
ओ आओर बतैयै अहाँके आओर बतै न अहाँके आम उम के पेड़ लगले छियै किना अपने बागवानी मे
हँ आमके पेड़ लगयनेे छीियै हम जर्दा आम लगयने छियै मालदे आम लगयनेे छीै
ओ चलिये ई तऽ काफी अच्छा अच्छा पेड़ लगले छीियै यहाँके
हँ कफी
आंधी मे अहाँ के बागवानी मे सब आम के पेड़ सुरक्षित रहै ने
हँ सभ आमके पेड़ सुरक्षित रहै छै किछो नहि गिरलै सभ नीक छियै
हँ अहाँके तऽ आम अपने खाइ छियै हमराके तऽ खियाबते नहि नहि खी
हम खुद अपने दोस्त धीरज के ना बचिया है
हँ
ओकरो जे जाइ छियै तऽ बोलय लै छियै तऽ खा लै छियै
अहाँके तऽ पेड़ हले
आ ओकरे पेड़ पेड़ सीखाइ छिय हम
अहााँ के पेड़ पर न फड़ल छै
न हमरा गाछी न छ
ओ आओर बतैयै अहाँके मतलब मीट मछली खाइ छियै कि नहि
हँ ह मीट मछरी खाइ छै बड़ा मीट नीक लगै छै मीट मछली
मीट अपनेसँ बना लैत छी अहाँके
हँ मीट अपनेसँ बना लै छिय
अहाँके सभस ज्यादा कोन मीट पसन्द छै कथीके
हमरा तऽ मुर्गाके मीट बड़ा पसन्द छै अपनेके किस चीजके मीट पसन्द छै
हमरो पसन्द छै मुर्गे के बड़ा पसन्द छै बड़ा नीक लागैत छै स्वादिष्ट लागैत छै मुर्गाे अहाँके मुर्गाके मीट बना ले लैत छियै
घ हँ म बना लेे छी
मुर्गा खेति ब तइ ने कैसे बनाबै छीयै अहाँ के
हम तऽ बड़ा नीक नीक अपने मुर्गाके पथरी खाइ छियै
पथरी खााय छी अहाँके
नीक
हँ हम मुर्गाके मीट खाइ छी तऽ पथरी करेजी लेग पीस सभ टङंगरी उङ्गरी सभ खाइ छी मुर्गाके मीट खा लेली तऽ ओकर सभचीज खा लेली ने टंगरी खाइ करेजी खाइ लेल पत्री ख लेल लियै गर्दन हँ काफी अच्छा ओ क पंखुरुरी खााय मे काफी नीक काफी लजीज काफी स्वादिष्ट लागै छै ने
आ चमड़ा वला मीठा कहिमे बड़ाी मजा होइ छै चमड़ा हटा के खााय छै कि चमड़ा साे खााय छै
हम नीक नीक चमड़ा रहैत छै तऽ चमड़ा नहि हटवाबैत छी अगर खराब लागै छै तऽ हटवा दै छी लेकिन चमड़ावला बड़ा नीक लागै छै
हँ चमड़ा बड़ा नीक लागै छै हमराो बड़ा नीक लगैत
अहाँके पथरी करेजी लेग पीस टंगरी ईसभ खाय ले छियै
हँ ह हम खाय ले छियै
ओहिसे अहाँके खस्सीके मीट कैसन लागै छै नीक लागै छै कि
खाँसी के मट बड़ा नीक लगै छै लेकिन काके ओहिमे क जो
काफी महंगा है न खस्सी के मीट
हँ काफी महंगा छै आउ कडिया वड़ा म ज छ तू हटबे नहि करै छी
हर्दी थोड़ी न खाय कि
न मतलब ह हडिया त क हडीिया टुटब ने करै छी ओकर
ओ हम अगर हम जाइ छियै ने खस्सी के मीट लेबे पीस धरबाबै ले हम आ रिस बला बड़ा खाय छै चन खासी के नीट
हँजस्वी वाला ठीक
हँ चलिे यहाँ अहाँके र उौदा उदा में ना निकलबै निकलबो करबै तऽ छतरी ले के निकलबै
ठीक छै हँ अन त मछ लै छै
से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर समय मिली तऽ अहाँ से बात करू
हँ नमस्कार फिर करलिय